हेलो हेलो
हेलो नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र कहाँ छै अच्छा बहुत दिन भेला अहाँके भेट भेल आशा अछि कि अहाँके सभ घर परिवारमे सभ कुशल मङ्ंगल होयत आ सभके स्वास्थ्य नीक होयत
अहाँ पुछला से बहुत बहुत धन्यवाद मित्र हम एक दिन नीक छी आ भगवान कृपा से घरमें सब कुछ कुशल अछि अहाँ बताबा अहाँक हाल चाल कना अछि आ अहाँक दिनचार्य कयना बीत रहल अछि
सब नीक अछि मित्र बस रोजक लेखा काज काम मे व्यस्त छी मुदा अहाँकेँ बात करैमे बहुत मन भेल छल तहि लेल सोचलहुँ कि आज अहाँसँ विस्तारसँ गप्प करप करैत छी
बहुत नीक बात कहलहुँ मित्र हमर भी मन छल कि कोनो नीक विषय पर अहाँसँ चर्चा करी तऽ आब बताब कि आजू हम अहाँसँ कोना कईने बात शुरू करि
बिलकुल मित्र आब हम अहाँसँ किसानक जीवन आ उनपर संङ्घर्षके विषयमे चर्चा करैत शुरुआत करैत छी जे हमर देशक असली रीढ़ मानल जाइत छी
ई बहुत नीक विषय चुनला अछि मित्र किनका के किसानक जीवन वास्तव मे ओतबी कठिन आउर संघर्ष पूर्ण होइत अछि जेतक हमरास बाहरसे देखत छी शायद ओकर असलियत हम कब कनि कम बुझैत छी
बिल्कुल मित्र सच कहलहुँ मित्र किसान जखन भोर भोर बेछौना छोड़ैत छै तऽ आन्धारमे अपन हल बैल खेत दिस चलैत छै ओ नहि सोच छै कि ओकर शरीर थकल अछि या ओकरा कष्टक कष्ट होइत अछि
बिलकुल सही बात कहलो मित्र किसानक पूरा दिन खेते ओहि कादो कीचड़ आ कड़ा घाम में बीत जाइत अछि मुदा ओ फेर भी मुस्कराइत रहैत छै काहेकि ओकरा पता अछि कि ओकर मेहनत ही पर ही पूरा देशक पेट भरत अछि
बिल्कुल मित्र किसान जीवकमे सभसँ पैघ अनिश्चित प्रगतिपर निर्भर रहैत अछि जखन बादल बरसैत अछि तऽ खेत ललहा उठैत अछि मुद्दा जखन ककरो समय पर वर्षा नहि होइत अछि तऽ किसानक माथपर चिता कऽ बादल छा जाइत अछि
ई बात सत्य अछि कतेक बेर तय देखल गेल अछि कि बाढ़ी या सुखाड़ के कारण किसान हाथ में लागल फसल बर्बाद भऽ जाइत अछि ओकर मेहनत साल भर कमाई एक पलमे माटी मे मिल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र आब फेर ओहि दुखी मनसँ ओ फेरके खेतमे अपन मेहनत लगबैत अछि जेनाकि कुछ भेली ना हो ई सहसा हिम्मत सिर्फ एक किसान के पास ही होइत अछि
सही कहलहु मित्र ओकर जीवन के एतक बड़ संघर्ष के बाद भी समाज में कतेकऽ बेर बेर तऽ ओकरा ओ सम्मान नै मिलत अछि जकर ओ वास्तव मे हकदार होइत अछि ई देखि कइ वास्तव मे दुख होइत अछि
बिल्कुल मित्र ओकर तऽ बस मेहनत करयसँ मतलब होइत अछि ओकरा नहि पता होयत कि बिचौलिया केलक लेल रहल अछि आ ओकर उपजक असली दाम कतय रहल अछि तऽ बस माटि सँ जोड़ल रहत अछि।
किसानक जीवनतऽ माटी सुगन्ध जका होइत अछि ओकरा माटी सँ एतक लगाव होइत अछि कि ओ अपन बेटाक लेखा फसल देखरेख करैत अछि बीज बोयब साल कऽ कई फसल काटब धरि ओ दिन भरि एक कई दैत अछि
बिल्कुल मित्र आ ओहि फसलक कीटनाक समय मे जखन ओकर घरमे नया अनाज आबैत अछि तऽ ओकर खुशीे क ठिकाना नहि रहैत अछि ओकर आँखेमे चमक बता दैत अछि कि ओकरा लेल अन्न कितना कीमती अछि
लेकिन मित्र आजकल जमाना मे खे करब भी कतेक महगा भेल गेल अछि खाद बीज पानी आ मजदूरक खर्च बढ़ बढ़ैत जा रहल अछि जकर तुल नामे ओकरा मुनाफा बहुत कम मिलैत अछि
बिल्कुल मित्र ई तऽ बहुत बड़ी समस्या अछि जकर कारण किसान धीरे धीरे कर्जकऽ जाल मे फँसैत जा रहत अछि आ कतेक बेर तऽ विवस कर ओकरो गलत कदम उठय पड़ैत अछि जे सुनि कऽ मन दहल जाइत अछि
सरकार आ समाज दोनू के एतय जागरूक भ जरूरत अछी किसानक जीवन स्तर सुधार व के लेल सही नीति आओर सही सहायता बहुत जरूरी अछि ताकि ओ ओकर आत्मविश्वास नै डगमगाय
बिल्कुल सही बात कहले मित्र जखन धरी किसान हाथ मजबूत नहि होइत तखन धीर अर्थव्यवस्था भी मजबूत न बच सकी कयले किसान की भी विकास आधारशिला अछि
कतहु के बाद देखल गेल अछि कि किसान अपन फसल के लेल रात रात भर ठण्डी में खेत पर पहरा देैत अछि आ ओकर परिवार घरमे ओकरा प्रतीक्षा करैत रहैत अछि ई जीवनक संघर्ष कोनो युद्ध से कम नै छी।
बिल्कुल मित्र वास्तवमे ओकर जीवनमे सुख तब आबैत अछि जखन फसल नीक भए जाइत अछि आ ओकरा बाजारमे उपजक बाजी दाम मिलत जाइत अछि ओकर चेहरा पर ओ मुस्कान देखय लायक होइत अछि
सही बात मित्र आ ओहि मुस्कान के पीछे ओकर कतौ के महिना के मेहनत पसीना आ आँसू छिपल रहैत अछि जे शायद आम आदमी देख भी नहि सकत अछि
बिल्कुल मित्र किसान तऽ अन्नदाता अछि ओकरा तऽ भगवानक दर्जा देल गेल अछि लेकिन ओ कर जीवनमे विडंबना देखू कर ओकर अपन घरमे केतक बार अन्नक कमी रहैत अछि
ई बहुत गंमभीर बात कहलु मित्र ई असन्तुलन दूर करब बहुत जरूरी अछि ताकि जो किसान पूरा दुनिया के पेट भरत अछि ओ स्वयं भूखा नहि सोते
बिल्कुल मित्र तकनीकीके उपयोगसँ किसान जीवनके कतुको सुधार आबि सकैत अछि यदि ओकरा सही जानकारी मिलै सही बीज मिलै। आ ओकर उपजाउ सही मण्डी मिलय तऽ स्थिति बदल सकैत अछि
आधुनिक खेती तकनीकी स ओ कम लागत नै बेसी उत्पादन कर सकैत अछि आ ओकर आय मे भी वृद्धि सकैत अछि जे ओकर जीवन स्तर ऊँच उठा सकैत अछि
बिलकुल मित्र लेकिन ओतय भी पहुँचबाक रास्ता आसान नहि अछि सूचनाक अभाव आब पूरा परम्परा से जुड़ल रहैके कतेक के बाद बाधक बन जायइत अछि ओकरा जागरूकता करबाक जरूरी अछि
युवा पीढ़ी केँ भी अब खेती मे रुचि लेबल पड़त ताकि कृषि मे नवचार आ भी सकै सिर्फ शहर भागव ससमायक समाधान नहि होयत
बिल्कुल मित्र युवा तऽ अपन खेतीके एक ही व्यवसायके रूपमे देख रहल अछि ई एक नीक संकेत अछि जह वैज्ञानिक तरसा खेती कर ओकर चेहरा बदलल जा सकैत अछि
जखन युवा शिक्षित किसान खेती सम्भालत तऽ ओकर प्रबन्धन बेहतर होयत आ ओ बिचोलियाक चक्करसँ बच्ची कै सीधे ग्राहकस जुड़ी सकैत अछि
बिल्कुल मित्र किसानक जीवन मे सामुदायिक भावना भी बहुत गहीर होइत अछि जखन एक किसान मुसीबत मे होइत अछि तऽ गामक दूसरा किसान ओकर मदद लेल तैयार रहैत अछि
ई हमरा सब गामक संस्कृति अछि जे आपसी प्रेम आ भाईचारा के सेक दे दैत अछि ओकर जीवनसँ हमरा सभके एकजुटता सिखबक चाही
बिलकुल मित्र किसानक दिनचर्या भोरक सूर्योदय से शुरू भर कर सांझार आन्धार धरि चलैत रहैत अछि ओकरा कोनो छुट्टी नहि मिलत अछि ओकरा अवकाश तऽ बस फटल काटने दिन कुछ दिन होइत अछि
ओकर ओहि कठिन परिश्रम के कारण ही आजो हमरा सब के थाली मे रोटी आ दाल अछि ई बात के हमरा सबके हमेशा याद रखबाक चाही
बिलकुल मित्र आ कतेक बार प्रकृति के मार ओकरा एतेक तोड़ दैत अछि कि ओकर हिम्मत हार लगैत अछि ओहि समयमे समाजक साथ ओकरा बहुत जरूरी होइत अछि
सहायता मतलब सिर्फ पैसा नहि बल्कि नैतिक समर्थन भी होइत अछि ताकि ओकरा लगे कि ओ अकेला नहि अछि पूरा समाज ओकर साथ अछि
बिल्कुल मिल किसानक जीवन सादगीक प्रतीक अछि ओकर घर ओकर वेशभूषा ओकर रहन सहन सबकुछ सरल अछि ओकर मनमे कोनो छलकपट नहि होइत अछि
ओहि सादगी मे आकर असली व्यक्तित्व छिपल अछि जकरा आजुक भाग दौड़ वाला दुनिया भूल जा रहल अछि किसान ही अछि जे धरातलस जुड़ै अछि
बिल्कुल मित्र आ जखन ओकर घरमे फसल आबैत अछि तऽ ओकर उत्सव मनावक तरीका भी निराला होयत अछि मिलजुल कर खाना गान बजाना ईसभ ओकर जीवनक हिस्सा अछि
किसानक जीवन के बारे मे चर्चा करत करत हमरा लागत रहल अछि कि हमरा सबके ओकर प्रति अपन नजरिया बदलाबक चाही ओकरा सिर्फ एक पैसा नहि बल्कि एक तपस्याक रूपमे देखबाक अचाहि
बिल्कुल सी कहहुँ मित्र बिना किसानके कल्पना हम आधुनिक दुनिआ नहि करि सकैत छी ओकरा सम्मान दयाना हम सभके कर्तव्य अछि
बिलकुल मित्र आ ओकरा समझ सम प्रदान करब तऽ ओकराँ भी अधिक जरूरी अछि ताकि ओ गर्व से कहि सकै कि हँ हम किसान छि
बिल्कु मित्र बिलकुल किसानक जीवन सबसँ बड़ पूंजी ओकर जमीन होइत अछि जकरा ओ जानसँ बेसी प्राप्त करैत अछि ओकरा लागत अछि कि ई जमीन ओकरा माँ अछि
ई गहरा रिश्ता ही ओकरा ए तक मेहनत कर लेल प्रतीत करैत अछि भलै भले ही ओकरा शरीर थक जायइत लेकिन ओकरा मन ओहि जमीनसँ ऊर्जा लेल रहत अछि